कहिड़ो हाल कहिड़ो हाल बेटा?
जय झूलेलाल तव्हां कीअं आहियो?
मां ठीक आहियां तव्हां ठीक आहियो?
हा मां बि मज़े में तव्हां किथे रहंदा आयो?
मां कानपुर में रहंदी आहियां तव्हां किथे रहंदा आहियो?
हा मां बि कानपुर में ई रहंदी आहियां तव्हां किथे रहंदा आहियो कानपुर में?
मां दबोली में रहंदी आहियां।
अच्छा मां गोविंद नगर में रहंदी आहियां।
अच्छा घणा ॿार तव तव्हांखे?
मिंखे हिक धीय पुट आहे। पुट बी टेक प्यो करे धीअ मुंहिंजी अठे में पढ़ंदी आहे।
चलो बढ़िया बढ़िया साईं सांन्या ॾे तव्हांखे बि त ॿारन खे बि।
हा मां बि पढ़ाईंदी आहियां हिकु स्कूल में एस एम सी में मां बि टीचर आहियां। छा करूं वेही करे फिर ख़ाली मन लॻंदो आहे।
सुठो सुठो पाण माण्हू बिज़ी रहे सुठो आहे कम में लॻो पियो हुजे वधीक सुठो आहे।
हा वई न सही ॻाल्हि आहे मां हिन करे थोरो सो टाइम कढंदी आहियां शाम जो टूशन बि पढ़ाईंदी आहियां।
न घर जो बि करिणो थो पए वरी ॿारनि खे बि ॾिसणो थो पए सही ॻाल्हि आहे ज़िमेदारी घणियूं आहिनि। ॿारनि जे मथां बि
हा सही त चओ जिम्मेदारी त आहिनि। ॿसि असांजा ॿार वॾा थी वञनि असांखे छा आहे।
न न पाण ॿार साईं त ॾिना आहिनि साईं पाण बढ़िया कंदुनि। सुठ सुठो ई सुठो कनि सुठो चओ त सुठो ई सुठो थिए।
हा तां बस वॾा आयो असांखे आशिषा ॾियो।
असां वॾनि जी सदा ई आसींस आ सदा ई आसींस आ वॾनि जी। साईं करे ॿार एॾो अॻियां वधन क पुठियां ॾिसनि न कॾहिं मुड़ी करे।
हा बसि उई आहे असांजी त थी वई जे लॻे थो हरे ॿारनि जो बि सेट थी वञनि।
न न न न टेंशन न कर पाणे साईं वेठो आहे न। साईं मथां छॾ सभ झूलेलाल पाणे सुठो ई सुठो कंदो।
असां जो जॉइंट बिज़नेस आहे त थोडो लॻंदो आहे न कि थोड़ो। असां जेका कष्ट ॾिसां आहियूं त मना असांजा ॿार न ॾिठनि।
न न छो साईं पाण ॾींदनि ई कोन कष्ट ॿारनि खे तव्हां भाव न रखो कष्ट जो।
पाणे साईंस सभु सुठो कंदो एॾो सुठो कंदो पतो ई न पवंदो ॿार के न वञी पद ते पहुता आहिनि।
हा सही त चओ सही त चओ।
हअ त्वाजो ॻोट छा करे।
हिनन जी हार्डवेयर जी शॉप आहे। ॿ ॿाअ आहिनि घर में असांजे टे दी भेनरु आहिनि। हा कब जॉइंट में आहिनि हले पियो। जॉइंट बिज़नेस में तांखे ख़बर ई आहे जॉइंट में सभ पुछणो पइदो आहे कि हुते अचो वञो कुझ बि ॻाल्हायो किथे वञो त असांखे पहिरीं परमिशन वठण खपे।
न पो सुठो वॾनि जो अदब बि सुठो आहे।
अदब त सुठो आहे पर कॾहिं कॾहिं ॿार न पसंद कंदा आहिन न। ॿारन खे न वणंदो आहे की हर शइ असीं पुछूं उनन सां।
न त ॿारन खे पाण तां सम्झायो न वॾन जो अदब करण ॾाढो ज़रूरी आए। पो हाणे छा कजे ॿारनि खे सम्झाईंदस ॿार ॿार पाणे सम्झी वेंदा।
सम्झाईंदा आहियूं पर तॾहिं बि ॿार ॿार आहिनि। हुननि खे लॻंदो जॉइंट बिज़नेस हन् तांखे त ख़बर हि आहे जोइन्ट बिजनेस में छा मज़ा ज़ो ई न आहे कुझ अॼुकल्ह धंधनि में दम इ ना आहे। ऑनलाइन सॼो बिज़नेस ई ठप कयो आहे।
सची ॻाल्हि आहे सॼी सॼा धंधा चौपट ऑनलाइन कये घणई माणून त प्रूव अन चवन ऑनलन लाइ।
हा पहिरीं त असां हार्डवेयर जी दुकान आहे पहिरीं हार्डवेयर जो माल ऑनलाइन ईंदो ई न हो। हाणे ऑनलाइन जे डंडा बि त परदनि जी रोड बि हर हिकु हिकु शइ ऑनलाइन अचण लॻी वया आयन।
हा सची ॻाल्हि आहे ऑनलाइन वारन सभिनि जा धंधा ई चौपट करे छॾिया आयन।
हाणे माण्हू खे स्कीम बि ॾींदा आहिनि हिक सां गॾ हिक हेैंडल फ्री त माणुन लॻंदो आ असीं दुकान में अचूं वञूं। पेट्रोल लॻाययूं त हिन खां ऑनलाइन घर वेठे वेठे सामान तूं मिली रखे।
हा न पर ऑनलाइन वारा सभिनि जा धंधा ठप करे छॾिया आयन।
हाणे सरकार बंद करेे न ऑनलाइन बिज़नेस के असीं छा था करेी सघूं।
अन्धी सरकार खे बि का फ़ाइदो थींदो हूंदो न सरकार त अंधी आहे न।
हा बस उहई आहे केर चइण वारो न आये बाक़ी जेके मिडिल क्लास आये उये वैचारा पिसन था। हेतिरा ख़र्चा आहिनि ॿारनि जी फीसियूं वग़ैरह ॾिसो ता स्कूल जा केतिरा ख़र्चा आहिनि।
न सची त चों ॿारनि जी त इलाही खा अॼुकल्ह पढ़ाइूं बि ॾाढी महांगियूं आहिनि
उ ई त पढ़ाई एॾी महंगी हुन खां पोइ टू ट्यूशन बि वञिणो आहे स्कूल में वें वञण खां पोइ बि नथो अचे ट्यूशन वञो हिकु न बाबा टूषण मञो भई बार बि अॼकल्ह साइकिल त वेंदा न आहिनि उन्हनि खे बि गाॾी खपे।
न न सची ॻाल्हि आहे सच न न ॿारनि जा बि ख़र्च घणा ई आहिनि कर त ॾिठो थो वञे इलाही ख़र्च आहिनि ॿारनि जा बि
छा कजे पोइ हलणो त आहे न। हलणो आहे दुनिया में ब्यो छा कर संसार में हलणो आहे।
हिन करे वई न ॿारनि खे सम्झाईंदा आहियूं। चवंदा आहिनि मम्मी असीं उअ वधिक टोकण बि हुनखे सुठो न पियो लॻे न ॿारनि खे छो त रोकियसीं।
जे हिसाब सां आॼुकल चवणु न खपे ॿारनि खे वधीक अएॾो माहौल ख़राबु लॻो पिया की हुनन करे चवणु न ख ॿारनि खे त भईया ॿारनि खे अॼुकल्ह चवण त मतिलबु डपु बि लॻंदो इलही भव लॻंदो आहे की ॿार
ॿार हा उल्टस जीअं जवाब ॾींदा आहिनि।
हा सची ॻाल्हि आहे ॿारनि खे वधीक नथो चए बि नथो े माण्हू न तव्हां बि जॉब वॉब कंदा मज़ो ईंदो आहे स्कूल में?
हा छा कयूं मजो त ईंदो आहे न बि अचे त करणी आहे छोकी थोरी हेल्प थी वेंदी आहे। घर में वेही करे छा करबो? सुबुह जो निकिरी वेंदी आ मुंहिंजी मम्मी आहे उहो थोरो कमु ॾिसी वठंदी आहे। घर में रोटी पाणी ते मां हली वेंदी आहया, मां अची वेंदी आयां डिंह! ॾींह में अढाई लगे ताई अची वेंदी आयां ब्यो थोड़ो घर जो कम, वम बि करणो हूंदो आए।
त मम्मी तहां सां गॾ रहंदी आ।
हा-हा मूसां गॾ ई रहंदी आ मम्मी, मिख़े बि सहारो आहे मम्मी असाजो मम्मी खे बि असां जो सहारो, ॿिनिन जो सहारो आहे भई असां खे। मम्मी जो बि घणो सहारो पेरीं मां वेंदी हुअस त ॾाढी परेशान थी करे स्कूल मा अची करे हाणे सुकून आहे की घोटस ख़े बि कोसी-कोसी रोटी, नास्ते!
न-न उनखें भी सावरन ॾींदों न मालिक।
बस वई ऐ, न-न मुहिंजो घोट ॾाढो सुठो आहे हूंन ख़े बिल्कुल बि मतलब हूअ न आहे की मतलब मम्मी छो आहे! मम्मी जो इंटरफ़ेयर न, न बिल्कल बि न हूअ त बल्क़ी चिल्लाईं दो रहंदो आए। मम्मी खाईंदी ना आहे कमज़ोर ती थी वञे थोड़ो ध्यान ॾे, तू कम कंदी कर, मूखे ई चिल्लाईंदा मुन्ज़ो घोट!
ऐरा वरी नाथ़ी भागन सां मिलंदा आयेन। ऐऱा नाथ़ी अॼकल मिलन किथे तां।
हा सही ता चओ बस, तहां दुआ कयो वॾा आहयो।
बस मालिक हमेशा ख़ुश रखें न, दिल सां आसीसा आहे! हमेशा ख़ुश रखे साईं हमेशा सुठो ई सुठो कंदो हुनन सां अॻे।
वई सही आ न-न आराम सां हाणे त बस सही आह बस हिक़ पु उते बि थोड़ो पहिंजो सेट थी वञें! धीअ त नंढी आह, बी टेक प्यो करे बी टेक प्यो करे नोएडा मां!
अच्छा, अच्छा, अच्छा।
थोड़ो पढ़ी वठे, थोड़ो ज़ाॅब-वॉब करे सुठी कंदो त ठीक आ न त फ़िर अॻया पुठ्या बि बिज़नेस
न, न, न कंदो ज़ाॅब सुठी कंदूव! न-न सुठी दिंदो हुनखे साईं सुठो ई कंदस। टाॅप मिलन दस।
बस धीअ नंढी आए! अठे में पढ़ंदी आए नंढी आए थोड़ो सो वॾी थे। थोड़ो सम्झ थे, त ॾिसू छा ती करे ऊंन खे बि सोच च्यों त आहे कुछ न कुछ कराईं दासीं, आई एस जी तैयारी या हुनखे सी ए जी तैयारी कराईं दासीं, पढ़ण में सुठी आहे मुहिंजी धीअ, मतलब थोड़ी श़ैतान हें। पर पढ़ण में सुठी आहे!
न-न प-पाण तहां कोशिश कये मत्ता ब साईं मेहेर भर हथ रखंदन ॿारन जे मथां। कोशिश हा, कोशिश तहां जी सांई जो हथ!
हा, बस वही लगे तो आशिष
अचो कॾहि घुमी वंञो घर अचीं करे।
हा-हा म सही आहे कॾहिं ईंदस पक़ कानपुर में रहंदा आयूं असीं। ॾिसो हिंन कार्य एप जी मेहेरबानी थी असां के जो असीं हिक़ ॿे सां फ़ोन में त ॻालायूं, अरे भला कानपुर में रही करे बि तहां असीं कॾहिं हिनक़ सोचयो ई न की असां कॾीं मिलन दासीं या असां कॾीं फ़ोन में ॻालाईं दासीं। ॻाल्हाइण त ॾिसो धीरे धीरे ई दोस्त बी थींदी आहे असां सिंधिन जो थोडो परिवार बी वधंदो आहे। छोकी असांखे सिंधिन में एकता नाए न। त हिन करे सभ मिलंदा पंहिंजा विचार व्यक्त कंदा त एकता बी थींदी। ॾाढी सुठी हे जेको बि कार्य एप हलाए पयो ॾाढी सुठी शय आहे।
न न ॾाढो बढ़िया कम पया कन कार्य वारा ॾाढो सुठो पया कन सुठे में सुठो कम पया कन।
हा ॾाढो बढ़िया पया कन
न भई इह कम बी ॾाढो सुठो आ। मतलब केंह बी माण्डू खे मतलब हिक जोरनो सिंधियन अलाए केहड़े -केहड़े शहर जा माण्डू आहिन
सॾे सॾे इंडिया जा माण्डूं सुठो वयुन। हा हा तंहिंखां था कराइन। ॿारन जा अलॻ त वॾन सॾनि जी पोयमूं कयो तव्हां भले एं जेतरी बी एक्टिविटी तव्हां सभ कयो।
हा न सही आहे न सिंधियुन खे बी हाणें थोडो हिक थियंण के पंहिंजे पाण खे अॻियां वधाइण जो सिंधिन खे बी मौको तो मिले। त इहो सुठो आहे असांखे त कुछ ख़बर ई न हुई। सिंधी पढ़ी करे बी वेठा आहयूं। कुछ अचे त अथव। त हाणें ॾिसूं था की सिंध जी बी वेल्यू आहे। सुठोे पयो लॻे की हा पहिरीं सारीे हिंदिन जी इंग्लिश जी वैल्यू आहे। हाणें असांजी पेंहजी लैंग्वेज जी वैल्यू अचे ती
हा न न सच्ची ॻाल्ह आहे सिंधिनि में त भई
सिखु न असां हाणे असीं थोडो अॻयां वधंदासीं त असांजा ॿार बी ॾिसंदा की मम्मी पापा सिंधी में था अॻयां वधन त हुनन खे बी थोडो शा लॻयो हुंदो। हा थोडो घंणो ॿाहर शुरू त कयो आहे। ॿार ॻाल्हाईंदा ॿार बिज़ी रहंदा आहिन ॻाल्हाईंदा आहिनिटूट फूट मतलब ॻाल्हाईंदा आहिन।
न न पो जोर करे तव्हां ॿारन सां सिंधी बी ॻाल्हायो सभ ॼणा घर में सिंधी ॻाल्हायो त ॿार खे पंहिंजे पांण सिंधी अची वेंदी।
हा न न न न ॻाल्हाईंदा ई कोशिश कंदो आहे और कार्य एप सां गॾु मां हुन खे बी जोड़ंदस की धीरे -धीरे टुटी फूटी ॻाल्हाए करे मतलब थोडो सो पंहिंजे खे कॉन्फिडेंस ईंदो न।
न -न ॿारन सां ॻाल्हायो सिंधीअ में हिंदी त ॻाल्हायो न बिल्कुल बी
हा चवंदा आहियूं पर अॼुकल्ह स्कूल में कोचिंग में ॿार बिज़ी आहिन त सिंधी ॻाल्हाइण जो टाइम ई नाए।
न न ॿारन जे मथों ज़ोर रखो सिंधी ॻाल्हाए हाणें कानेपुर में रहो त कॾहिं अचो मिली वञो या तव्हांजी हा
पक्क मिलंदस।
हा रोज़ ॾिसूं था माण्डू केहड़ा कार्य हिक ॿे सां जोड़ियो तन पांण में लॻे थो आहे न हा ॿियो मिलंण अचजो जॾहिं जॾहिं खपे मूंखे फोन करे अचजो मां घर में वेठी हूंदी आ न हन
चलो सब बढिया हांणे
बड़िया ओके जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल